हेलो।
गोर लगाई छी
खूब खुश रहू बढ़िया ठीक छी ने बढ़िया
हम सभ तऽ ठीक छी अहाँ सभ ठीक छी।
हा हमहुँ सभ ठीक छी।
खाना नाश्ता पानी सभ भऽ गेल अहाँके
हँ भऽ गेल अहाँ कऽ भऽ गेलै नाश्ता
नै एखन तऽ नै भेलै एखन तऽ ट्यूशने से एलौं हम तऽ एखन पढ़ि लिख कऽ ट्यूशन से एखने ऐलो फेर सोचलियै जे अहाँकेँ फोन कऽ दै छी फोन अही स बस कनि बात करैत छी एखन
हु आ पढ़ाई लिखाइ चलै छै न
हँ पढ़ाई लिखाई चलते छै कि एखन एग्जाम चलै छै काइल स काइल छलै आइ छलै ओर काइल खन खतम भऽ जेतै काइल मतलब काइल दऽ कऽ काइल काहिले खतम भऽ जेतै साँझ तक एग्जाम
कोन किलास मे छीय
और सब कहियौ हम तऽ आएबेर दसमा में छियै अगला बेर बोर्ड एछ हमर अए बेेर हम दसमा में छी
हँ तहन अखन मोन लगा कऽ पढ़ियौ हु मोन लगा कऽ पढ़ियौ
ह ह एखन पहिरे पहिरे रहल छियै
हू नम्बर निक आनब बढ़िया
नानी माँ सभ ठीक छथिन न
हऽ हऽ सभ ठीक छैथ अहाँकेँ मम्मी पप्पा सभ
परल सब ऐछ कि नै
नै नै एतय आम फड़ल नै यऽ खरीद केँ खाइ छी
ह हमर सब केँ तऽ बहुत छै। कलन मे रहै छियै। एखन तऽ
लिचियो फड़ल ऐछ
कथी फड़ल अछि
लीची
लीची तऽ छले ए बेर बहुते कलमो में छले फेर अथियो छले छले आगू में बाहर में लीची ओहो सब छले। ओएह लीची सब बहुत छले तऽ ओएह सब खेलिय बस ओहै सब लिची खेलिय अहाँ अहाँ सब खेलो की नै ऐ बेर लिची
हँ खेलौ
नीक लागल की ना लीची सब
हँ बढ़ियां नीक लागैय
गाँवे में
नै नै गाँव में नै छी।
हँ तऽ कहियौ आउ सब सब बढ़आं न
सब बड़ि या
गाँव तऽ फेर गाँव कहिया आबै छी अहाँ
हम दुर्गा पूजामे आबै छी।
दुर्गा पूजा अहुँ सब केँ होइया।
हँ होइय हमरा सब केँ
कए दिन तक होइया दुर्गा पूजा हमर सब केँ इम्हर तऽ नओ दस दिन तक होइ छै।
हा इम्हरो दस दिन तक होइ छै। मेला देखे ले जेबे लग
हा लागै छै। मेला हँ लागे छै। घूमैयो लए जाइ छीयै ओर दोसरो जगह सभ
तऽ घोर से मतलब दूर अछि। की अहाँ सभ के
नहि नहि ब्लॉगे में छियै
एहि बेर तऽ मतलब दुर्गा पूजा तऽ एहि बेर आब तऽ दुर्गा पूजा के समय आबि गेलै अक्टूबर नवम्बर में बाबा हमर छागर खरीदलखिन हे ओहे चढ़बै लेल साढ़े चारि हजार रुपया में छागर भेलै
हू।
ओएह छागल सभ छै। बस ओएह छागल लेलखिन भोट सजेले त तब त नेमिया छै ने खाली नया नया करै छै। आओर नहि खाना खाइ छै। ककरो तऽ चिन्है तिन्है छै नहि
हँ हा
इएह दुआरे।
गर्मी छुट्टी बीत गेल।
आई भोरे गर्मी छुट्टी तऽ हाँ बीत गेल गर्मी छुट्टी के बीतला परकार भेल्जाम।
हा तऽ स्कूल तऽ चलैत हेतै। एखन जाइत हेब
हँ एखन तऽ जाइ छियै। स्कूल एग्जाम दै लए फेर कल हेतै फेर परसू सँ फेर परसू नहि परसू सँ फेर बान फेर सोमवार से खुलते
हँ। तहन और सभ कहियौ गाँव के हाल समाचार सभ
गाँव में तऽ बड गर्मी अछि कहियो काल पानि बरसि जाइया फेर ओहिके बाद एतय त नहि धूप रौदा उगै या ने तते ने रौदा उगै या एते गर्मी पूरा झारक कबै एखे एते गर्मी लागे छै। से पूरा बिना
एमी ते एतो बहुत छै।
आ इम्हर सुनू ने कनिको गर्मी पड़ल कि कनिको मेघ सभ आयल। तुरन्त लाइट कइट लेत।
हँ गाँव में तऽ छैहे। ओ
तुरंत लाइट काइट देत मतलब किछो भेल तऽ तुरंत लाइट काइट देत।
हू।
उम्हरो गरमी सभ अछि कि नहि
बढ़ गर्मी एई अछि पुछु नहि।
बहुत तेज हे गरमी।
बहुत गर्मी अइछ।
तऽ अहाँ सभ तऽ रोटी टोटी के अथी क रहल हेबै खाना पीना बना रहल हेबै
नई नई आब बनेबे
कथी सभ बनेबे
बनेबे दाइल भात सब्जी रोटी।
बहुत नीक। तब तऽ
हा।
अओर सब कहियो उम्हर पपीता सब खाइ छी कि नै
हाँ पपीता खाय छी
एखन ते चलती पल मे तऽ एखन अथी छै तारकुन छै जामुन छै चलती फल मे ओ सब नीक बढ़ लागे छै ओ सब खाय मे नीक बढ़ लागे छै
ईना हँ नीक लागै छैय जामुनो कते नीक लागैत रहै छैय गाँवमे
जामुन तऽ बहुत नीक लागै छै रहै छैय कहियो
बरिया
और बहुत नीक सब इमहर तऽ हँ इमहर त जेना लगै छैय छीय आहा पैइन मे मतलब जेना की एखन राउद गेल त पाईन मे जे नेहेलै मोटर चला क कनी देर तऽ मतलब नहाय सहाय मे तऽ अथी लागत जखन पाइन ढारब शरीर शरीर पर तखन ठंडा हैत। जखने पाइन नीचा गिर पड़ल तऽ उहाय गर्मी फेर स्टार्ट भए गेल शुरू
हाँ बहुत गुम केने छैय बढ़ गर्मी छै न
हाँ ठंडाओ तऽ बस दुइए महीना होइत छै
त आब ठंडा कहाँ पड़ैत छैै पहिले जकाँ पहिले जतेक ठंडा पड़ै छलैइ हाँ
आब तऽ अथी के क्लाइमेट चेंज होइ छैय न अखन सब मतलब ततने ततनै प्रदूषण सब फेलै छै ने इम्हर उम्हर मे इहा सब
अह आ
अखन देखियौ अखन पाइन होइ छै रौउदो होइ छै अखन जे धान मतलब धान जे रोपबै तो है फेर सँ धान अखन तऽ पाइन होइ छै नीक छै आ धान जे रुकबै तऽ डुबते दे किया जेखन धान नीक के हेतै तखन पाइन नहि हैत
हाँ तखन फेर बर्बाद क दै छियै
पूरा बर्बाद कऽ देत भगवानो जे छथिन न कखनो काल मूडियल छथिन भगवानो ह ह भगवानो बुझे छथिन आदमी सबके कोनो मतलबे नै
हँ हँ सही बात छै।
एक अऔर सब कहियौ अहाँ सबके की चइल रहल छै अखन उम्हर च
छलै हन अखन गर्मी भऽ रहल यए खूब गर्मी अछि आब तऽ अहाँ पड़ैले हँ हँ पंखेमे बैसल छी आब तऽ अहाँ पढ़े ले जायब ने नास्ता कऽ के
हाँ हँ हँं आब नाास्ता कऽ कऽ कनी पहिले जेब दीदी कहलखिन जे कनि मैगी बना दै छियै नास्ता मे
ह
तऽ ओ है ओएह मैगी बना रहल छथि प्याज काटैत छथि टमाटर काटैत छथि फेर मिरचाइयो काटैत छथि बस फेर वएह बनेतै तऽ उएह खैब फेर पढ़ै लए बैस बैसब फेर उठब हमरा तऽ मैगी बहुत नीक या हमरा जे केओ रोजे दऽ देत खाय लए दिन राति मेगी तऽ हम तो उहे खैब
अहाँके कीसभ नीक लागैए
हमरा मैगी भऽ गेल निमकिन चावल बुझै छी न निमकिन चावल
हँ बुझै छियै।
हँ ओहो निमकिनो चावल नीक भऽ गेल नीक लागैए हमरा छोलो भटुरा नीक लागैए आओर मतलब आम मतलब जे ये रोज जे बनैये से हमरा दालि भात सन्ना आओर भुजिया बड्ड नीक लागैये।
हुँ तहन तऽ नीक खाना मे अहाँके नीक हमरे जकाँ खाना पसन्द अछि।
हमरा तऽ बैगन तऽ कनिको नी नीक लागैए बैगन भऽ गेल आओर माछ भऽ गेल ई सब नय नीक लागैये आ अखन के की छै जे मतलब जे अहाँ दूओटा रोटी खेबै तऽ आम आम जे खा लेबै तऽ पेट अथि भऽ जैत भरि जैत
भरि जाइ छै।
हुँ एकेटा रोटी खैयौ आम खइयौ अपन सभके मिथिलाञ्चलमे तऽ इएह छै आहाँ जे
हँ हँ आ सभसँ फल मे राजा आमे होइ छै ने
हँ ओ हमरा ओतबो नय नीक लागैये उ हमरा ओतेयो नय नीक लागैये हमरा जामुन आओर तारकुन भऽ गेल ओ बड्ड नीक लागैये
हँ तारकुन तऽ हमरो बहुत बड्ड नीक लागैए पर एतऽ भेटबे नय करै छियै।
नय इम्हर मिलै छै ओ बहुते ऊपर मे छै तारकुन के गाछ तऽ के तोड़तै ओहि पर चढ़ि कऽ तऽ इहे दुआरे अखन नय खाय छियै हमर सबके गाछ तऽ छै दलाने पर छै आगुए मे बहुत पैघ तारकुन के गाछ
तैस
कहियौ की कहै छेलियै।
हमरो तारकुन कोहलौं बहुत बड्ड नीक लागैए तारकुन जाबुन जामुन
लेकिन एतऽ नय भेटै छै जामुन तऽ भेटैए खा लै छी पर तारकून नय भेटैय
तब तऽ सही अछि ओतबो उम्हर तऽ गा गाँंव आउ तब तब तऽ गाँंव आबि जाउ ओहि सब खाय लए
हँ आब गर्मी छुट्टी बीत गेलै न
हँ आओर आ तार के गाछ जे होइये जहि पर तारकुन फडैये ओहो बड्ड ऊपर होय छै छै तार के गाछ बहुत ऊँच रहै छै ओ वला भऽ गेल बहुत ऊँच रहै छै ओ गाछ
हँ
बैसल छियै कि अहाँ एखन की काज कऽ रहल छियै।
नै नै एखन बैसले छी
पंखा चला केँ न उम्हर तऽ गर्मी तऽ ऐछै बहुते कहलों तऽअहाँ एखने
हँ बहुत बड्ड गर्मी यऽ पूछू नै गर्मी बीतय वला नै छै लागैया
छै है कि ऐना तऽ सही ये तब तऽ
किछ कहियौ आब अहाँ
अहीं कहियौ गाँव केँ समाचार सब
समाचार आब की कहू आमो आब खतमे होय बला ऐछ बस कलकतिया अछि
आब ओहो कलकतिया अथी हैत हमर सब केँ एकटा गाछ छै से ओइ में आमो पाकल छै आमो छै टुकलो छै और मज्जर छै छै बड़मसिया आम जकरा कहै छै बड़मसिया आम छै
वाह
बस ओहै सब छै लीची तऽ कहिया नै खतम भेल भऽ गेल एक महिना
एक महीना भऽ गेल खतम भेला
हँ एक महिना भऽ गेल दू तीन अथी कऽ जून कऽ खतम भेल छलै पूरा लीची
हू हू
अब तऽ ई सब चीज अगले साल मिलत अब इ
नै ई साल तऽ नहिए भेटत
आ मिलबो करत ओ केमिकल सब बला
हँ नै नै अपन गाछ कऽ थोड़े न भेटत
अपन गाछ कऽ तऽ नीको लागै छै बहुत खूब खायमे मीठ से चोख रहे छै
हु आ इसकुल दूर ऐछ कि लग ऐछ
इसकुल तऽ दूर ऐछ कनि दूर अछि बस इसकुल
हू
इसकुल ओहै जाइ छी इसकुल तिसकुल अखन तऽ एखन तऽ चिड़ियो सब केँ नै देखे छियै
नै एखन रौद दुआरे नै आबे छै निकले छै चिड़िया
पहिले तऽ पहिले तऽ चिड़िया सब जखन खन देखतियै तखन घूमैत रहिते तऽ टहलैत रहिते काउव काउव कहैत रहे की करैत रहितै
हँ